हेलो।
हेलो।
आवाज हलो
हँ बोलिए।
नमस्कार सीता छी।
नमस्कार। हम ठीक छी अहाँ कैसन छी?
हमहूँ ठीक छी। कृपा सनिही बहुत दिन बाद भेल।
अहाँ पढ़ाई कोना चलि रहल छी?
हूं बहुत नीक
बहुत नीक प्रतियोगिता परीक्षाके तैयारी करत छी।
कत्ते घंटा पढ़ै छियै?
रोज लगभग सात-आठ घंटा ह
हमे तऽ दो-तीन घण्टा पढ़ै छी।
अच्छा। हम सा पढ़ैत छी मुदा समय बढ़
नैय हमरा सके नैय होइ छै हमरा तऽ घरके काजो न करय के रहै छै।
सही कहलू अहाँक मनपसन्द विषय की अछि?
हमर मन पसन्द विषय है हिन्दी। अहाँकऽ?
हमर भूगोल अर्थशस्
भूगोल बहुत रोचक विषय अछि।
हँ विशेषकर
आहाँ भविष्यमे की बनेल चाहै छी?
आ हम। प्रशासनिक सेवामे जाय चाहैत छी। आहाँ। आहाँ हमर लक्ष्य ठीक अइ।
हमर लक्ष्य हे मरीजके देखभाल करैके।
बहुत नीक विचार अछि।
समाज मे परिवर्तन आनक- रित्वेन। योग योग्य लोक आवश्यक। तात अछि।
बिल्कुल परिवारक समर्थन। सेहो जरूरी होइत अछि।
हमर माता पिता हमेशा प्रेरित करेै।
हमर परिवार सेहो बहुत सहयोग करत अछि।
परिवार के- सहयोग कठिन आ ठोस सेहो असान करै छथिन।
सही बात।
खाली पढ़ाइ नहि स्वास्थ्य पर सेहो ध्यान देएब जरूरी अछि।
आहाँ व्यायाम करैत अछि आहाँ व्यायाम करैत अछी।
हँ रोज सुबह। योगा टहन करै छो।
बहुत बढ़ियाँ हम सेहो दौड़ लगाबैत छी।
स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन बसैत अछि।
एकदम सही।
आहाँके गाँंव में खेती कोना चलि रहत अछि।
एहि वर्ष धानक फसल नीक अछि।
ई सुनी खुशी भेल।
किसान लोकैन बहुत मेहनत करैत छथि।
हँ देशक अर्थव्यवस्था किसानक मध- पूर्ण योगदान अछि।
मुदा हुनका सबके उचित मूल्य- भेटाबक चाही।
बिल्कुल आहाँ सही कहलियै।
गाम मे सड़क बिजली के स्थिति अब नीक भेल अछि।
हमरो गाँव मे सेहो बहुत सुधार भेल अछि।
हँ इंन्टरनेट सेहो बहुत उपयोगी साबित भेल अछि।
हँ ऑनलाइन शिक्षा सुलभ भए गेल अछि, नऽ
कोरोना काल मे तऽ, एकर महत्व बहुत बढ़ल।
सही कहल
आहाँ किताब पड़बाक शौक रखैत छी।
हँ बहुत प्रेरणादायक जीवन पधारित होय छैय, न
हँ हमर पसंन्दीदा पुस्तक जीवनी आधारित होइत अछि।
जीवनी बहुत प्रेरणा भेटैत अछि।
आहाँक प्रिय लेखक के छथि।
हमरा तऽ, मैथिली आ हिन्दू हिन्दी दुनो भाषक सहित पसंन्द अछि।
मैथिली साहित्य बहुत समद्ध छी।
हँ अपन भाषा आ संस्कृती पर गर्व होय, चाही न
बिल्कुल -बिल्कुल
आजकल युवा सब सोशल मीडिया बहुत समय व्यतीत करै
हँ लेकिन सही उपयोग कइल जायतऽ लाभदायक अछि।
शिक्षा आ जानकारी लेल उपयोगी अछि।
मुदा समय के दुरुपयोग नाहि होबाक चाही।
सही कहलू
पर्यावरण संरक्षण पर आहाँक की विचार अछि।
प्रत्येक व्यक्ति के बीच लगायल चाही
हँ सही कह छी, जल संरच क्षण सेहो आवश्यक अछि।
बिना जलके जीवन संम्भव नै, छैय।
आ गाम के पोखरिक संरक्षण होबाक चाही।
हँ यही त सँ भोजन स्तर सेहो बन रहैत अछि।
खेलकूद मे आहाँक, रुचि अछि।
खेल सेँ अनुशासन आ आत्मविश्वास बढ़ैत अछि।
हँ बिल्कुल-बिल्कुल।
हमरा त बाॅलीबॉल खेलनाइ बहुत पसन्द छै।
अच्छा। हँ ऐतिहासिक स्थान घूमब पसंद छी।
हमरा प्राकृतिक स्थल बहुत नीक लागैत अछी।
भारत में घुमबाक बहुत सुन्दर स्थान अछी।
हँ कश्मीर सिक्किम आ उत्तराखण्ड देखबा इच्छा अछी।
हमरा सेहो
महिला शिक्षक विषयमे अहाँके की विचार अछी।
शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिके अधिकार अछी।
शिक्षित महिला पूरा परिवारके शिक्षित बनाबै अछी।
एकदम सही बात।
गामक विका, विकास लेल की जरूरी अ अछी।
क्षा, स्वास, रोजगार आ स्वच छता
हम सहमत छी।
एं युवा के भूमिका बहुत महत्वपूर्ण अछी।
हँ युवा देश, देशक भविष्य छथिन न।
यदि युवा सकारात्मक सोच रखत थिन त समाज बदलि सकैत अछी।
बिलकुल।
समय बहुत तेजी से बदलि रहल अछी।
मुदा नैतिक मूल्य सदीखन महत्वपूर्ण रहत न?
ई बात बहुत गहन अछी।
ईमानदारी, मेहनत आ अनुशासन सफलता के आधार अछी।
सही बात कहलूं।
अहाँके दिनचर्या कोना बन बैत छी।
सुबह जल्दी उठैत छी। बैयाम करैत छी। तकर बाद पढ़ाई करैत छी। अहाँ के?
हम्मे त प्रातः छ बजे उठि जाइ छी। स् घर के काज करे छौं तब पढ़ाइ करै छौं।
नियमितता सफलता के कुंजी अछि।
बिलकुल।
आइ अहाॅंस बात क कर- कर बहुत नीक लागत ह।
हमरा सेहो बहुत उपयोगी चर्चा भेल।
आशा अछि फेर एहन बातचीत